हेलो हेलो। हँ दीदी की सब समाचार यऽ।
अहाँके आवाज कनि धीरे आबि रहले, हेलो
हँ कहलहुँ की सब समाचार यऽ। हेलो।
की हाल समाचार छै।
बढ़ियाँ छै अहाँ अपन कहियौ। आवाज नै जाइए हमर।
अहाँके आवाज बड़ा धीरे आबि रहल ये कनि आवाज तेज कऽ लिअ जल्दी।
अच्छा हाँ-हाँ दीदी कहलौ जे बढ़ियाँ या आहाँ अपन कहियौ।
हाँ हमहूँ ठीक छी अहाँ तऽ बिसेरे गेलौं हमरा।
ने-ने कनि बाबू सबके लऽ कऽ नेय समय बच पाबै या। ऐ लयक कऽ हाँ बाबूसबमे कनि लागल रहै छी भेर दिन।
आवाज कनि बढ़ा लिय।
आ आवाज बढ़ल लियऽ दीदी कनि बारिश भेल या न एहि लऽ कऽ कनि टावरके दिक्कत या। रुकू हम कनि बाहर निकलै छी हाँ गा
पिया में जाउ न।
हाँ-हां। हाँ-हाँ हम बाहर निकेल गेलौ अपना सबके गांव घरमे तऽ बुझियौ पाइन पड़ल मतलब कि टावर चेल जैयत हाँ तेहिना होइ छैय कि। हाँ-हाँ तऽ आब जाइ या आवाज हम कनि छत पर चेल एलौ या।
हाँ-हाँ जा रहल अए कनि कमे लेकिन ठीक अए बड़ सुनाइ दऽ रहल अए। वैहाए कहलियै जे बड़ दिनसँ अहाँ फोन फोन नै केलियै।
हाँ। हमु सोचैत रही जे दीदी से बात कतेक दिन से नै बात भऽ सकलै या ल किन बाबूके लाए कऽ हमरा नै समय बैच पाबै या।
हाँ बुझ सकै छी छोट बच्चा लाएग के तऽ नहिये समय बटे भेटै छैय।
हाँ बड़ भीड़ पैड़ जाइ एकरा लऽ कऽ,
हाँ बुझै छी हमहूँ छोट बच्चा वाली छी तऽ हम बुझै छी अहाँके दर्द‌।
हाँ तैय तऽ कहलों आरो खाना-पीना सब! ने किछ एखन तऽ हम बैसल रही। बगलमे एकटा चाची छथिन हुनके देखैत रही मोसरावणी नैय आबैया पाबैन अपन सबके
हूँ-हूँ-हूँ-हूँ।
आपन सबके तऽ मिथिलाके सबसे बड़का पाबेन भेल मोसरावणी। ओहि की हम तैयारी देखैत रही बगलमे हाथी, नाग, नागिन सब बनबै रहथिन एकटा चाची। हुनके! हांँ उनके पुछलों जे आब तऽ फेर बहुत लोक कीन लै छथिन लेकिन बहुत लोक के सेहेन था जी घरेमे बनाबी!
हूँ।
हाँ ऐ लेल हुनके देखैत रही जे पुछलहुँ चाची किया तऽ बगलमे एकटा पुजथिन नवकी कनियाँ।
अच्छा।
हाँ एबरी तऽ खैर पन्द्रहे दिनके लागल या!
अच्छा हाँ एयबेर तऽ पन्द्रहे दू तारीख से न।
दू तारीखसँ अइ दू तारीखके नहाय खाइ हेत अहाँके आ तीनके हाँ तीन तऽ बैसत पूजै लऽ तऽ अपना सबके तऽ दुए सऽ विध व्यवहार सभटा शुरू भैए जाइया।
हाँ।
नहाइ खाइ दिन ही ने सबचीज सासुर तऽ आबै छैय जतेक चीज हेताह सभचीज तऽ सासुरेसऽ आबै छैय। अय लेल। हाँ ऐय लेल नहाय खााय दिन सभचीज आबै छैय दूके नहाइ खाइ छी तऽ सबचीज ओहि दिन भऽ जाइ छैय खाली पूजय लऽ बैसथिन तीन तारीख के।
हूँ हूँ।
आ हमरा तऽ बड्ड भीड़ पड़ल रहए हम तऽ डेढ़ महीना नहि पुजलहुँ रहा।
अच्छा से किया अहाँके इति इति एक महीना किया भऽ गेल डेढ़ महीना।
हमरा बेरमे की भेलै रहए ने दूइटा साउन रहै मतलब मलेमास लागि गेल रहै। जय बेरा हँ जय बेरा सोनमे मलेमास लागै छै ने ओहि बेर बुझियौ जे डेढ़ महिना अहाँके जा मलमास रहत ता भरिर अहाँके पूज